हेलो की करै छी खाना पीना भए गेल अहाँके आंय ह आ अपने की करै छी आइ छोट हम बात क रहल छी अपने कहू बोलैदी अपने जे बोलै रही हमरा नकल करयमे बड़ा बढ़िआं लगै है अपने जे बोलै रही हमरा नकल करयमे बड़ा बढ़िआँ लगै हय
हँ गाना सुनाबू एगो मैथिलीमे जल्दी जल्दी ई घर चप्पल क अनलक हन की छै हमने पैयर तर तऽ कोन आनलक
की अनलेख चिै
के हल्ला करै छै
अपनी ए मम्मी नहि हमरा कथिला साउस होत हमर पड़ोसी हमर पड़ोसी छथिन घरके बगलके ह नहि नहि नहि अपने छियै
अपने पानि लय ला गेलियै हमरा ला नहि लेलै अतियै रहए जइयौ हमरा लाय सतुआ घोर क अनियौ
हमरा बोल थोड़े करि देलियैन अपने बोललियै जे हमहूँ बोलि कऽ मुँह दुखाय लेलहुँ हन ह फोन इ चेक कर देलकए फोन राख तुहिं कुछो न